हलो
हेलो हँ की कह रहल छियै
बढ़िआँ सँ
ओर सब बताबह की खाना उना भऽ गेल छै
नइ अभी बनबै छियै
की बनबै छियै अभी
मशरूम के सब्जी
अच्छा
ओर रोटी
हँ हँ कबो कबो मशरूम भी खायके चाही बड्डी स्वाद लगै छै मशरूम के सब्जी भी
हँ छुट्टी कैसन बीति रहल छै
कडडी अच्छा बीतल छै
अच्छा अच्छा
अब तो बच्चा लोको के स्कूलो खुल जाइ छै अब कल से बच्चा लोग स्कूलो जएतै
हम कहई छियइ कि मैथ मिथिला मे त्यौहार के तिहार या पाबनि कहै छै
अच्छ अच्छा त्योहार की कहै छियै पावनो कहै छियै
हँ ओर ईसभ तिहार मिथिला संस्कृति जीवन के रङ्गमे भरल छै
हँ हँ बहुत रंग भरल छै जीवन मे ओकर से क दुर्गा भी पूजा भी होइ छै छठ भी होइ छै छठ त महापर्व होइ छै बुद्धर के मिथिला के
हँ छठि पाबनि मतलब मिथिला के सभसँ पैघ तिहार छठि छै न
हँ छठ ठी मैय के त्यौहार सबसँ नीक छै हँ चारे दिन तक होइ छै
खाय खरना झाका अर्घ भोरका अर्घ होइ छै स्त्रीगण ठेकुआ कसार केरा नारियलके घाट पर सूर्य देवता के अर्घ्य दे छै ने
हँ हँ सूर्य देेव के पूजा होइ छै ने इीलि सूरदे के अर्घ्य देबे के होइ छैइ आ जानतथिन पहिला दिने ना खाय खाय होइ छै न ओकरामे कद्दू भात के नियम होइ छै प्रसाद महा परसाद होइ छै कद्दू भात वाला
हूंअ् हूंअ् हूंअ्
आ खरना के दिन मे वही खीर उर बनबै छीयैइ
खरना मे
हँ आ दोसी रोटी बनै छैइ कत्तौ कतौ तऽ घी में रोटी बनै छैइ कतौ कत्तौ पूड़ी बनै छैइ
आ फेर एक जे पर्व छैइ दिवाली
हां दिवाली बहुत अच्छा छैइ हां हां हँ घरे घर दिया बड़ाइ छिन गणेश जी लक्ष्मी पूजा होल हां हां बच्चा सब के तऽ छूट हो जाइ ओ दिन फट टाका उटाका फोड़ैमे
हूंअ् हूंअ्
पकवान दिवाली मे तऽ मत पूछू दिन पर दिन बहुत काम हो जाइ छै एकदम झाड़ले के झाड़े के पड़ै छै
आ बच्चा सबके खूब मौस मस्त
हां हां बच्चा सबके दिवाली मे बड़ी हां हां बना बना के खिलाबे के पड़ै छैइ
हँअ् हंअ्
गृहणी लोग के जीवन में आब का दिवाली होइ छैइ आ का होली होइ छैइ खाली दिन पर दिन कामे होइ छैइ छय
सब बराबर दिन होइ छै
हां सब दिन बराबरे हो जाइ छैइ
ओहे में मिथिला के फगुआ के रंग अलग होइ
हां हां फगूओ बहुत अच्छा धूम धाम से होय छै वहाँ पे कदम रंग होली होइ छै खूब
ओ जे गीत छैइ ना जोगिरा गावल जाइ छैइ जोगिरा सारा रा लोक सब अबीर गुलाल खेलै छैइ ठण्डा मालपुआ दही बन बड़ा ओकरा सब खाइ छै
छै आ भांगो कतौ कतौ सब पिये छै भाँगमे तऽ नसायल रहै छै ई मर्द जात लोक
आहा आ जे पढ़ैमे होइ छै से सब निभाबै छै ओर
हाँ हाँ हाँ होलियो बहुत अच्छा लगै छै परब एकदम रंगो के त्यौवार छै ना कलर तरह तरह के कलर देखे के मिले छै ह ई की
ई खाली मिथिलासे मनायल जाइत छै भाई बहिनके प्रेमके तिहार छै
अच्छा
एमे बहिन सब माटी के सामा चक को बना के गीत गाइ छै ओर कार्तिक मासमे दस दिन तक चलै छै
ओ हो हो हम नहि जानब सकी ई बारेमे आर कोई बात हइ की बारेमे
आँ
आर कोई बात है की ई बारेमे जो अभी कहलियै अहाँके
तऽ मिथिलामे मनायल जाइत छै मेनली आर भाई बहिन के प्रेम के तिहार छै आ बहिन सब का करैयै छैय माटी के सामा चेकबा बना के और वही गीत गबैत छथि ओर कार्तिक मासमे दस दिन तक
अच्छा औ हँ इहो पर्व बहुत सुहावन लगै छै
हँ
वहाँ पर खूब परब होइ छै जैसे मधुश्राबनी नब विहाओल जे कनिया हो छै ने पन्द्रह दिन तक ई पूजा करैत छै गौरी शंकर के कथा सुनल जाइत छैय नाग नाागिन बिहुला बिस शहरी के गीत होइत छै
अच्छा अच्छा
आर त कोइ पर्व के बारे मे जानकारी होइ छै की हँ दुर्गा पूजा त होइ छै सगरो आब होइ छै लेकिन महाँ दुर्गा पूजा देखने मे स सबसँ अच्छा कलकत्ता में लगै छै
हँ
ह कलकत्ता के तऽ बाते निराला है
ह ई जे श्रावण मास मे जे दस दिन तक मेला लगैत छै ने भगवती ती के भव्य मूर्ति बनै छै ओर द दशमीके दिन माय दुर्गाके विदाइ होइ छै
हँ हँ
तऽ एहि त्यौहार मे गीतनाद अरिपन भोजके बाड महत्व छै
हँ ह हँ हँ कोनो त्यौहार नहि अच्छा लगै छै बिना गीत
आ मने ओर कोनो त्यौहार के बारे मे विस्तार सँ जाउ ने तऽ बेसे जानकारी मिलैत छै इन्द्र पूजा तिला सक्रान्ति जुआर यहीसभ होइ छै
हँ
तऽ तिहार ओर पाबनि कहै जे छ उ सेम शब्द छै ने
हँ हँ हँ
हँ ओर सभ नीक छै न
हँ हँ सबकुछ नीक छै तिल सक्र्तमे तऽ दीम चूड़ा दही खा के बितवल जाइ छै आब वही ठण्डा के मौसम सम रहे छै तो वहि कोबी आर आलू के सब्जी बड्डी निक लगे छै मटन नया नया आवल रहल छै तऽ बहुत अच अच्छा लगै छै खायमे आ शाम मे खिचड़ीयो बनाय छै
ह्म ह मिथिला सभके खूब पर्व छबै भइ
हँ हँ बहुत परर्व छै हँ कुछु ने कछ होते रहे छै
आ
हर दिन तो कछु ने कुछ नया होबे करै छै पर्व मे
आउ सुनाउ
ओर सभ तऽ नीक छै अपन कहू की हाल चाल सभ घरमे बढ़िये छै ने
आँ
अपन घर के कहू की हाल ओहिसँ निक छै ने अ बालबुत्ररू हँ ह
ओर अवरी जे छठ आइ न से छठिके तैयरी केन मतलब बढ़िआँ चलै छै
हँ बढ़िआ छ हँ अच्छा अहाँके करब की छठिके पूजा
आओ आइ भरि दिन घाटके केरा ठेकुआ नारियलसभ कीनमे बीत गेल
अच्छा हँ हँ समय बीत जाइ छै हँ बजारे करे करेमे
गिन जाइ छै ह गाट घाट पर दीप सब गजब लगै छै ईसब देखि देखे मोन मे तनि खुशी बुझाइ छै ने
हँ छठो के गीत कितना सुन्दर सुन्दर लगै छै एकदम अच्छा अच्छा बजै छै
ठीक छै फेर
ठीक छै